हँ आएब। हँ नीके रहु। की हाल समाचार?
ठीक ठाक छै।
अच्छा आओर सब?
आओर सब बढ़ियां छै।
अच्छा तखन त ठीके ठाक कत गेल रहियै अहाँ?
भारतब ओत गेलियै।
की छलै?
किछ नै ओनाहिए, ओ कहलथि कि जे काकी अथी बनौने छिअइ आबौथ ने।
हूं।
त गेलियै हुनका ओत।
हूं।
छ बजे के सवा छ बजे करीब मे गेल रहिअइ, कहलियै त इजोते छलै साढ़े छ बजे तक इजोते रहै छै ने।
हँ-हँ।
कनी काल बैसब आ सबेरे आबि जाएब तै पर बलोर बाली कहि दे एक गोटे गेल छलै ओमहर सं।
हुं।
त ओ कहने रहै जे ओत एना एना छलै से अखने पोखरि कछरिमे खसि परितौ।
हूँ।
कहलक कनियां से अहाँ एल छी सबेर सकाल इजोतेमे चलि जाउ, अहाँ बच्चा ल क आएल छी। हम कहलियै नै यै, हम डिबिया जाइ छी इजोत मे देखबो करबै आ ओना तते जङ्गल छै जे सुझबो नइ करत।
नहि तऽ से अपन कतौ
श्रेयस हमर आगुए विदा भेला हुनका हम कहलियन कि यौ टॉर्च बारऽ दियऽ ने।
हूँ।
आ कि ओ फेर एम्हर आबि कऽ नहि सीधा डूगू सने दोकानपर चलि गेलखिन।
हुं।
हम असगरे रहियै। टॉर्च बारलहुँ तैयो ईजोत त छलैहेे लेकिन तैयो टॉर्च बारने रहियै। टॉर्च बैर के एना कऽ अबै छलियै आ कि पैरे लग देखै छी एना कऽ मुड़ी बढौलक। बढौलक तऽ मुँहसँ इएह निकलल फेर छै हैया। आ पड़ेलियै।
चलू विषहारा रक्षा केलथि जे भेल।
जय विषहारा जय विषहारा करितै ओतयसँ पेरेलहुँ तकरबाद देह-हात। थोड़े काल थरथरे लागल।
हौ होइ छै देखबै तऽ थरथरा लगै छै से हमरो होइए, हूँ। हु ओ भऽ जैत।
थोड़ेकाल मन्दिर पर ठाढ़ छलहुँ दिबिया कहलक की छलै छलै उएह छलै यै। तऽ आरो मंन्दिर पर लोकसभ छलै कहलक की भेलै की भेलै नहि ओतऽ एना-एना छै।
कहथ कतऽ ओहि सऽ पहिने दिव्या कहलकै पहुँचा दियौ हम कहलियै देखियौ ने एत से एत टपब से डर होइये। हम कहलियनि कि जहिना हम तहिना ने अहाँ तऽ हमरा पहुँचायब किया। फेर लेकिन जखन देखलियै तऽ हम कहलियै आब ई रस्ते हम नै एब। ओतऽ ओ घुरिया रहल छै।
हूँ।
तखन ओऽ हम रोड पर दऽ कऽ मन्दिर पर दऽ कऽ रोड पर द कऽ तखन घर पर एलियै।
चलु यै विषहारा रक्षा केलैथ ओरिया कऽ।
हँ, तै पर आब पंचमी अबै छै ने आब निकलतै। आ नहि देखियौ तखन तऽ वैह जंगल में सभ दिन जाइ छी अबै छी।
एखैन बरसातमे तऽ निकलिते छै ने बरसात मे तऽ बेसी निकलैत छै बेसी डर रहैत छै।
एखन तऽ नहि डर होइ छले तऽ इमहर दऽ के जाइते अबते छलहुं राति बिराइत हरदम। आब देख लेलियै तऽ आब किदैन भऽ जाइ छै। छै ओ रस्तो ते बड खराब छै ओतऽ घर जे टूटल छै ने तऽ आधा ईटा टूटल छै।
हँ सेहो अछि अहाँके ओ घर जे टूटल
छै आ घर छै जंगलाह, ओय घर मे तऽ हरदमे रहे छै।
हँ ओहि घरमे तऽ अहाँकेँ रहैत हैत, ठीके सही में रहैत हैत।
तै पर से ओ पोखरि कछैर छै‌। तैई पर से दुनियाँ के ओतऽ जंगल छै, मने पूरा लत्ती पूरा असोरा पर आबि गेल छै एक टा पैर दैय जोगरक जगह छै जेकि आब खूब रोड अथी ओ रस्ता चौड़ा भऽ गेलै हे। आ से एक पैरिया रस्ता ता छै आ दुनू कात से तते लती छै जे ओ किछु ओहिमे रहतै तऽ अहाँ किछु नहि बुझबै।
इहो दुनू बाप बेटा आइ खूब अथी केलथि हँ।
हँ हँ, दुनू पागले छथिन तखैन कि।
हूँ दुनू सएह छथिन।
दुनू काक गप किछो नैई भेलै, आ गप सभ चीज भऽ गेलै।
आ ने ने देखियौ दुनुके गलती छै, हुनको गलती छन हुनको गलती छैईन आ ओहो कहु सही बजै छै ओहो सही बजै छथिन हम्म तामस पप्पोके आधीज भऽ जाइ छन इ तेहन-तेहन काज करै छथिन हमरा कहलथ न
ह नै तऽ नै तऽ हिनकर खीस तकरे छलन आन चीज किछ नै आन चीज बजै छथिन आइयो इ अपन गैर -तैर परलखिन हम बिगड़बे केलियै न कतबो किछु छैथ तऽ बापे छैथ त आब किछु केहनो छैथ। जेहेन छैथ छियैथ तऽ बापे ओ तऽ कतबो कहबै हमर बाप नहि छैथ हमर- - ते अहाके कहलासे थोड़े हैत।
हु- -
एहन माय बाप रहतै हम कहै माय की छल माय तऽ हमर एक नम्बर छलै।
हु
हमर मायकमे कोन गड़बड़ी हमर मायमे कोनो गड़बड़ी नै छल बा हम कहै कतबो किछ छैथ।
हिनकास गप्प करु तऽ ओ पप्पाके गप्प कहतैत एना- एना - -
ह तऽ आडू के कतहु किछ नै आडू - - हुनको गलती उएह अडू हम की कहबनि जखन हिनका चारि गोटे- - कान भरै छनि तहन ओ ठीके जखन हमरा तामस चढ़ैया।
हु हु- -
तऽ ओहि काल तामसमे हमरो किछ कहा जाइए तऽ ओ तऽ ओ हुनका तऽ आओर चारि टा लोक कहैय छैईन।
ह से उड़ - उड़ - - ओतह इहो गलती छथिन लेकिन बौओ की करै छथिन बुझल अछि काल्हियो- - खिना आयल रहैथ तऽ कहा देन आटा- ताटा ओनाहिये हु - -
ह से तऽ हमरा पापा कहने राहेथ से हमरा आय तऽ अपने मुहेस- - कहलैथ हमरा चारि दिनस सब कहलक हमरा दिमाग खराब भऽ गेल ह हम- - काइल खना दऽ देलिये- -
हु नै नै कालिखिना- - ह तऽ काल्हि खिना तऽ जे देलियै पा एक दिेन कहादन- - ओगहराइ छलैह भरि राति हु पापा कहले जे ओय दिन नै- - ने कहने रही ककरो लेकिन हम राति भरि- भरि राति हम जागले रही - -
ह से तऽ हमरा बे ओ दिन भेलैय कि ईशाक बड्डे दिन इ एयलाह ने - -
ह यो ओकरा कहलथि पप्पा जे ई हम हम उठा कऽ- - चौकी पर दऽ दियैन आ इ निचा गुरैक जैत।
ह से हमरा कते दिनके बाद पापा ओहि दिन नै कहलहु पापा आयल छलाह। पैरे गेलैये एते से दु दिन पहिने तखन हमरा इ गप्प कहलैथ।
हु दुनु तऽ सैह छथिन केकरा एहिमे- -
हम तऽ तैयो कहैय छियै जे कमसँ कम घर पर तऽ छथिन।
दु सुनु दुनु एक दोसरा स आजीज छैय मने गप की छैय बुझलियै मेन- - गप से नै छैय, मेन गप छैय दुनुके लकक्ष - - दुनुके खराब आदतके लत भऽ गेलनि ओ जे -जे - -
कात तऽ हम कहैय छी ई कहै छी जे मानि लिऽ अडुके हम अहा बुझा देबैन। यो अडु एना किया करैय छी, हमरा तऽ अहा अहाके गारि नै न पड़तैत। लेकिन ज अहा पापा किछ - - कहथिन तखन हुनका आप्शन छनि जे उल्टाके ओ जवाब दऽ देथिन। ओ चारि बेर हुनका कहैत रहैथिन ओ सुनैत - - सुनैत रहैय छथिन ओ बहुत बर्दाश्त करैत छथिन हरदम खतबैया- - खने जाइ छथि खथबैय लग रहैय छथि खतबैया सने जाइ छैथ। ओतऽ ब्रह्म स्थानमे बैसल रहैत छथि की करैत छथि नै करैत छथि। हम एना करैत छथि आ ओहि कालमे जे अहाके उल्टाके कहि देताह
हा
तखन हम अदोके की कहबनि हम।
नै नै अहाके ओ किए अहा जखन बुझैत छियै अहाके नै हेतनि तऽ अहाँ किएक कहै छियनि। हमसब कहबनि। हँ हम सब कहबनि ओ किछ करै छथिन हम सब बुझेबनि जते बुझेबाक हम क बुझबिते छियनि। हुं अहाँ अपन अप अथी करियौ ने अहाँ जखन हुनका अहाँ हु ओ ताना देनाइ छोड़थिन नै। अहाँके हम कहै छी जे एते ले अहाँके रि रिलैक्स होइए आइ अहाँके खेनाइ पिनाइ रहनाइ देखनाइ आ नै रहतैथ त कि के अं देखै ले जाएत से आ फत भ जेतै आब ककरो कोइ नै अबै छै हुं। केकरो कोइ नै अबै छै।
कोई किए औतै केकरा एते फुरसत छै।
आब नै समझ छै जे अलग अलग एकठाम रहतै ओहि घरमे अस गर रहनाइ हुनका गुण दूरह छनि हें।
सब तरहक लोकके टेंशन रहै छै ने, अहांके ऩै किछ अछि नै कोनो काज अछि नै अथी अछि तैयो अहाँके टेंशन रहत। आ असगरमे चारि गोटे मे लोकके लोक बाजि लै छै भूकि लै छै त लोक घटियो जाइ छै असगर असगर मे त आओर ओकरा दिमागे के टापर चलतै।
हूँ अहाँ अपन ओहीमे खुश रहू ने जे घरमे एकगोटा अछि बस।
अरे अहाँ के नै कैल होइया से ज जहाँ तक सम्भव हुनका होइ छनि सभटा समान तक तरकारी तीमन सब चीज आनि दै छथिन। सबटा अनै छथिन ओहो दिन दरभंगा। एला एला त रातिमे भुखले छला ओ की त घरमे किछु छलै नै।
हँ जेना
तखन प्रात भेने सबटा समान अनलथि तखनि इ खेनाइ बनौ ओहि दिन हम कहबो केलिअनि यौ अद्दु एको रत्ती अहाँ हिंट देने रहितौँ आएब। त हमरा तरकारी रोटी सब चीज बनल छले अहाँ इम्हरे द क जैतौं हम अहाँकेँ द दितौं। नै नै टेंशन नै करू हम समोसा तमोसा खा लेने छी।
केकरो सं माँगिक कि जेना तेना ओ अपन आंटा चाउर सभटा व्यवस्था करै छथिन।
हुं
हँ त नै कमाइ छथिन अपन हुनको टेंशन छनि अपन व्यवस्था त करै छथिन ने।
हँ
हुं अहाँके कोन अछि अहाँकेँ जे होइए से करियौन नै होइए त नै करियौन।
नै करियौ तै मे अहाँ चारि बेर जे सुनेबै ककरो त तखन त ओहो मनु खे छियै ने आ तखन हमरा की कहैया खिसिया क हम कहलिअइ यौ अहाँ सब शांत भेलहुँ। हमरा केलखिन आब जे हम जाएब दिल्ली त आब छ साल नै आएब। केतौ किछु हैब अपन रूक्ता बेबी सुभाष जे करथिन से करथिन अद्दु कतौ नै।
ओ से करता हुनका ओ नै बुझै छथिन पप्पा।
जा ए केबे केला अइ बेर गेल छला त तीन साल पर एला
हुं ओ जेता त ओ हुं ओ जेता त फेर की करता बुझनाइ कठिन छै।
कि यौ अदभोला हमक हमरा किछु किछु कहलथि हम कहलिअनि यौ अहाँके अपन अहाँके किए अहाँके घर दुआरि ऐ जे अहाँ आउ अहाँ एतह नै रहब अहाँ दोसरे ठाम रहू, किछो कोनो काज पक कैरि लिअ विकास ब अथी लय की होतय, फोफरो की नाहि, विकास वला जे हम हमरा देखै नै छिअइ सभक सेवा क क क की फायदा भेटल, एक गोटे के सेवा केलहुँ त तेहन क भेटल जे वैह सभटा नौकरी चाकरी सभटा छुटि गेल।
आ दोसरके वैह क रहल छी जैमे करब से भेटत नै, त ओ जे अथी कोन वला स्कुल वला जे रहै।
हुं
तै मे कहल टेंथ प्लस वला छलैय।
उहुं।
आ सेहो रहै मैथ।
हूँ
तऽ हमरा बते नहि हैत हम कहलियै ठीक छै मैथ, नहि होइ छै सभ बते समरैय छै।
तऽ आनो काजमे म अथी मे, होटल वला मे हम नहि करब कि नहि कोनो हरो कोनो हेते ने यौ जे मोल तोल बला जे रहै कोनो आ ओतहि काज करब तऽ अहाँ अपनो अपनो डेरा लऽ सकैय छी ने।
करतथि कि नहि करतथि ओ तऽ बादक गप्प भेलय, लेकिन आब हम देखलियनि जे चीज पहिने टेंशन नहि रहैनि हँ से आब हुनका टेंशन होइ छैनि जे हम कतहु काज पकड़ी। हुं अपनो हमरा दू चारि टा खैयतथि, तऽ ओकरा कहियौ ने पुछियौ तऽ ओकरा पुछियौ ने ओकरा पुछियो ने अपनो कहै छथि।
हुं अब कए दिन कहैत रहैत जे अप्पन-अप्पन की झुठे की कहे छै कमायब नहि, तऽ की कहे छै अथी करब अपनो पााय चाही ने।
टेंशन भेलेन हैं त आय न काल् साल में नहि छओ महीना मे नहि साल भर में ने साल भर में दू साल में नौकरी कतौक शुरुए करथिन। हुं, लेकिन एकबेर यदि हाथसँ निकलि गेलथि हिनकर गैत नहि ठीक अति, बाह बाहरमे ई कतौ ई यदि गामसँ बाहर रहलैथि ई अहाँ के हाथसँ निकलि जेताह।
हुं
तकर बाद हाथ धोय लए जाय जाउ।
ते न तऽ एतौ तऽ कम से कम सामने मे छथि। तेहन देख रहल छियैन, कतबो- कतबो किछु करै छथिन। तै ने तऽ घर तऽ अबै छथिन।
हिआ घरे अबै नहि छथिन अहाँके सभको अब हेल्प
तैयो ओहो मे ओहो मे काज करे लऽ गेलखिन है, रोटी बनबे ल गेल
हँ, ओख सभके हेल्पे होइए ककरो लॉस नहि भऽ रहल अछि।
हू
को लॉस थोड़े करैत छथिन, आइ अही के कोनो काज हैत तऽ हेल्पे हैत हुनका से। हूँ आइ हमरे कोनो काज होइए बाबू बौआ एना कऽ दियौन, किछ कए दै, अहीँ बपे कखन एब हम बनाब, रहलहुं कनै
ककरो अथ देतैन ओ अथी जते ओ उपास नहि हेते हमरा नहि लगय कोई एते उपकार केने हेते त परोछय ह अखन लाल पीछिआ क शुरू स लऽ कऽ कोन केलखिन, हमरा आइयो कहलैथि, जे की कहै छै हम अखन चाएर दिन से कते टेंशन मे छीयै से हम हम बुझय छियै जे हॉस्पिटल मे हमरा की गैत भेल नै हमरा निंद होय छले। टेंशन छलै सबटा अथी करै छलौ तखन आ तहन ओ हमरा निंद तामस चढ़ै छलै तै पर से ई और तामस चढ़बै छैथ। हिनका लगै यै अथी उ उतरल नै छलैन ईहो अपन चाएर बेर कहै छथिन पाइ ने एलैन पाइ नै ओहि पर उ चिचया लगलखिन। ओ जा के एक बेर उ चिचयैलखिन हिनका तै दिन की अखन चाएर दिन से उहे गप्प-सप्प एखन हुनके बारे मे होएत रहै छैन।
हूँ।
ओ दिमागमे घुुरयते रहै छै फेर नै गेलखिन।
तऽ बुझै नै छथिन इहो चिचया लगै छथिन तखन हिनको पप्पोके गलती छै नै। हूँ हुनकर आय हिनका
एकटा छैन अपन आदत नै सुधारथिन तकर बाद कोनो सल्यूशन नै आब आदत सुधारथिन तऽ अहिना बजथिन बात जानी साफ गप अहां अड्डु के की कहबै, हम की कहबैन अड्डु कै।
हूं।
नै बजियै न हमरा कहलकै अपन बाप के सम्हार लिअ। आय उ सामने मे कह देलखिन्ह बस
नै से कनि पप्पोके कनि आब कनि अथि करय पड़तैन हाँ अपन रूप-रूप रतबा सुन सुधारऽ पड़तैन हाँ तै
अहां रे ओकरा तऽ एखन अहाँ आबे नै अहीं नै कम करबे जे आब अहाँके बाऐस भेल ओ किया बर्दाश्त कर तै ओ त ऐखन और जवान जुवान छथिन ओ किया बर्दाश्त
हुँ आब कनेतौ।
ही के पड़त
देखियौ हमरा अपन फोन केने रहैथ तऽ हम किया किछ कहबैन कनि एखन कहलियै जे मोन दुःख छै नै तऽ अपन हम कहलियै नै-नै-नै ठीके-ठीके हाँ-हाँ पप्पेके स पोर्ट में बाएज देलयैन कनि दू बेर सपोर्ट मे हम बाएज देबैन त कनि ओ हय छै नै फेर एके बेर जे सब झाँटाए लगतै
हाँ अहाँ-अहाँ पप्पा